आ नअ
नमस्कार
हँ आजकल बहुत साफ साफ देखाइ छै पहिने जेको बाहर कम निकल छै किछु बात छै कि हमरा लागल जे बहुत दिन सँ आराम सँ बातचीत नहि भेल एहि लेल फोन कलियौ
एहन खास किछु नहि छै बस किछु दिन सँ अपन भैइस के बारे मे सोचैत छी जीवन बहुत तेजी सँ बरहत रह बदलल रहैत छै एहि कारण कखनहु कखनहु मन शान्त रहै छै सोचब जरूरी बुझाइत छै
ई तऽ सही बात छै हमरोग कखनो कखनो भविष्य के चिन्ता होइ छै आदमी सोचैत रहै छी आगे की करब केना सफल हो जायब एहि कारण दिमाग हमेशा व्यस्त रहैत छै
हँ खास करू आजकल प्रतियोगिता बहुत बढ़ि गेल छै हर आदमी किछो
पैघ करिए चाहै छै एहि कारण मेहनत सेहो बहुत जरूरी भए गेल छै खाली सोचलासँ किछु नहि होइ छै काम करब बहुत जरूरी छै
सही कहैत छी हम कैल सोचैत केलहुँ जे समय बहुत तेजीसँ निकलैत जाइत छै बचपन कब खतम भेल गेल पता ही रहै चलल आब जिम्मेदारी बड़े झाल छै जीवन धीरे धीर बदल रहल छै
बिलकुल पहिने छोट छोट चीजमे खुशी भेटैत छलब आदमी हमेशा भविष्य आओर काम बारेमे सोचैत रहै छै ह तऽ जीवन मे संन्तुलन जरूरी छै न तऽ मन थकि जाइत छै सुखी खुशी भी सेहो बहुत जरूरी छै
हमरा गामक पुरान दिन बहुत याद आबल छै शाम मे सब दोस्त एक बेसर चलू अगर जो बात छै अब सब अपन अपन काम मे व्यस्त भेल छी समय बहुत बदलि गेल छै आ कल लोग लगले समय कम बय लगल छै मोबाइल पर बात बय जागैत मुदा आमने सामने बेसभक मजा अलग होइ ओहि समय पे अपनाप बेसी मसूल हो ई चीज अब कब होइत जा रहल छै
हँ हमरा यात्रा कर करब बहुत पसन्द छै नया जगह देखलेमे से मन खुश होइ छै अलग अलग लोग अलग अलग खाना पान अलग संस्कृति देखैके मौका भेटाइ छै यहीसँ सोच सेहो बदलै छै अनुभव भी बढ़ै छै
तऽ यात्रा सच पे बहुत कुछ सिखाबै छै आदमी सिर्फ किताब त ही सीखै छै दुनिया देखला से सबझ बढ़त छै अलग जीवन शैली बुझाइत छै अी से दिवाग को लस छै
का हम एकटा पहाड़ वाला दृश्य देखैत छलु प्रकृति एते सुंदर लागैत छै जे मन शान्त भए गेल शहरक भीड़सँ दूर एहन जगह बहुत सुकून दैत छै प्रकृति लग रहब हँ अलग अच्छा लगत छै
प्रकृति आदमीके थकान दूर करै छै पेड़ नदी आ पहाड़ देखलास से मन हल्का होइ छै एहि लेल कखनो कखनो भीड़ भाड़मे दूर जायब जरूरी छै अपन के आराम भेटत छै
हमरा संगीत सुनय सेहो बहुत पसन्द छै जखन मन खराब रहै छै तखन शान्ति गीत सुनै छै एहिसँ मन धीरे धीरे ठीक होय होय लगैत छै सगीत से अलग अलग तरह ताकत होइ छै
बिलकुल सही संगीत आदमी के भावना बदली जाइ छै कखनो खुशी दइत छै तगन पुरान याद ताजा करै छै एहि लेल हर आदमीे अपन पसन्दे गीत गैत छी हम सोचै छी कीजे आदमी के जीवन मे दोस्त बहुत जरूरी छै कठिन समयमे दोस्त साथ दे तखन मन मजबूत रहै छै अकेले सब दोलभ आसान नहि होइ छै अच्छा दोस्त बहुत कीमती होइ छै
हँ सच दोस्त के आसान बना दै छै जखन मन खराब रहै छै तखन दोस्त संग बात करत भेटैत छै हर आदमीके जीवनमे किछो अच्छा दोस्त जरूर होबयके चाही ई बहुत जरूरी छै
हू
कल कल्हि हम अपन पुरान फोटो देखे के केलू बहुत याद आबि रहल छै सबै कता
सोची के अजीब लगे छै पहिने सब कितना सरल लागे छै चाप जिम्मेदारी बेस गेलल छै
समय समयमे बहुत तेजीसँ बदलैत छै एहि लेल हर पलके महत्व बुझायके चाही आदमी सोचैत री जाइत छै जे आज समय निकलल जाइत छै एहि कारण वर्तमानमे खुश रहब जरूरी छै
ह हमरा लगैत छै जे आदमीके हमेशा किछु नया सिखैत रहबाक चाही चाहे छोट चीज हो मुदा सीखब जरूरी छै अह से दिमाग सक्रिय रहै छै आत्मविश्वास सेहो बढ़े छै
बिलकुल सही जे आदमी सीखब अ छोड़ी देत तऽ धीरे धीरे रुकि जायत समय सग बदलल जरूर जरूरी छै नया ज्ञान हमेशा फायदा दैत छै एहि लेल हमेशा उत्सुको रहबाक चाही
अहाँ सब बात की मन बहुत हल्का लगै छै एहन आराम से बातचीत आब बहुत कम होइ छै आजकल कल सब जल्दी मे रहै छै मुदा एहन समय बहुत जरूरी छै मन शान्त रह छै
हमरो सोच बहुत अलग लगल ह कखनहु कखनोहु बस आरामसँ बात करण बहुत जरूरी होइ छै एसँ तनाव कम होइ छै आओर दोस्ती मजबूत रहै छै मन भी खुश रहै छै
ह कल ही राति हम बहुत देर तक छत पर बैसल केलहु हवा धीरे धीरे चलि रहल छै पूरा वातावरण बहुत शान्त लागल छै एहन समयमे आदमी बहुत सच सोचे लगै छै मन अपने अलग अलग दुनिया पे चलि जाइ छै आ रातिक शान्ति बहुत खास होइ छै दिन भरिक शोर शराबा खत्म भय जाइ छै आदमी आराम से अपन मनक बात सोचि सकैत छै एहि कारण बहुत लोक राति मे अकेले बेसब पसन्द करै छै बड हल्का महसूस होइ छै
हँ हमरा चंद्रमा देख बहुत पसन्द छै खासकर जखन पूरा आकाश साफ रहैत छै एहन दृश्य देखै मनमे अलग तरह शान्ति आबैत छै लागैत छै जे जीवन मे बहुत सुन्दर चीज अछि बस ध्यान सँ देखबयके जरूरत छै
बिलकुल सही कहै छियै प्राकृतिक बिना किछु कहनेे आदमी के खुशी मे दैत छै सूरज चद्रमा हवा आ बारिश सब अपन तरीके से बड के छू ले छै एहि लेल प्रकृति लग समय बितायब बहुत जरूरी छै
खाली हम सो सोचैत छलहुँ जे आदमी के खुशी आखिर कहाँ से भेटाइत छै बहुत लोग पीछे पीछे भौकत रहै छै मुदा असलियत खुशी तो छोटे छोटे पल में भेटाैत छै परिवार दोस्ती और शान्ति बहत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहै छै
सही कहे छियै पैसा जरूर पैसा जरूरी जरूर छै मुद्दा सब कुछ रही छै जब मन शान्त नहि रहै तइ खुशी महसूस नइ होयत एहि लेल संन्तुलन जरूरी छै अपन लोक संग समय बिताबल बहुत जरूरी छै
हमरा लगैत जे छै जे आजकल लोक जल्दी गुस्सा भए जाइत छै धैर्य कम होइत जा रहल छै छोटा बात पर झगड़ा शुरू भए जायत छै शायद भाग दौड़ वला जीवन कारण एहत होइ छै मन थकान भी रहैत छै
हँ आजकल तनाव बहुत बढ़ि गेल छै एहि कारण लोकल व्यवहार बदलि रहल छै एहि लेल मनके आराम देब जरूरी छै कखनो कखनो बस शान्त बइसबाक चाही एहिसँ सोच साफ होइत छै
हम कहली अपन दादीजी ई सङ्गे बैसल छलहु जो पुराना समय बात सुना रहल छी सुनयके बहुत अच्छा लागत छै लोक जीवन कठिन छल मुदा अपना बहुत बेसी छल ई चीज काम ई चीज आबो काम भए गेल छै
बुजुर्ग लोग लगे बहुत अनुभव होय छै आ हुनकर बात सुनला सँ बहुत सिखियए लेलै बजैत छै जीवन के असली मूल्य बुझाइ छै एहि लेल बुजुर्ग संग समय बिताबैत बहुत जरूरी छै हमरा लागैत छै जे आदमी के हमेशा विनम्र रहबाक चाही जतेक सफलता वटे मुदा व्यवहार नीक रहबाक चाही लोक आखिर व्यवहार के याद रखैत छै घमण्ड ज्यादा नही टिकैत छै
बिलकुल सही अच्छा व्यवहार आदमी के सबसँ सुन्दर पहचान होइ छै विनम्र लोग सभके पसन्द आबैत छै सामान हमेसभ व्यवहारसँ भेटाइ छै एहि लेल मोन साफ राखैके च चाही कालहि हम एकटा बच्चा के सड़क किनारे देखलक अ खेलऽ देखलहु बहुत खुश रहल छै छोटा चीजमे खुशी कि जी रहल अछि एहीसँ बुझेल जे खुशी लेले बहुत पैघ चीज जरूरी नहि छै मन खुश होय बस
बच्चा सभसँ बहुत किछ सिखल जा सकैत छै ओ लोक छोट चीजमे खुशी खोजे ले छै चिन्ता काम करैत छै एहि लेल ओ लोग जल्दी खुश रहे छै अब भी बड़ा होइत होयत बिवाह करैत अछि ठीक तब
ठीक है तऽ बादमे फेर बात करल चल